हेलो, कि यै कहियौ की हाल समाचार छै?
बढ़िआँ छै।
भ गेलैय खाना पीना?
हम्म, नाश्ता होय छलैय, अहां फोन केलियै तभी।
अच्छा।
हुम्म ठीक छैय, स्कुल गेल छैय सब।
अच्छा, कथी सब भेलैय याऽ नाश्ता?
हमरा रोटी सब्जी।
अभी नश्ते कैरते छेल ताबे अहाँ फोन केलियै। मोआइल छलैय चार्जिंग में। नैय त क लेने छलियै।
अच्छा।
भ गेल छलै, उठैये बला छियै ताबे फोन कैऽ द-देलियै, आब हमा भेल मम्मी के फो फोन छै तऽ कहलियै आब खाए के तैके बादे उठेबै फोन।
हँ। हम कहलियै करै छियैइ फोन, की सब कैर रहल छै? भऽ गेलै काम सब?
हँ हमर तऽ आब काम धंधा खत्तम, नश्तो भइए गेलैय, आब कोन काम छै?
अच्छा।
और अहाँ के भेल?
हमर अभी नैय भेलै यैऽ कुछो, खाली काम सब भऽ गेल छैय सबटा। कहलियै आब हैया नहेबे कप कपड़ा लत्ता धोबै नहि खाना पीना नहि भैलैये। बौआ छलै उठल ओकरे सुताबै छलियै कुछो नय। हँ ओकरे सुताबै छलियै। अच्छा नीक रहै छैय हूँ अच
बरतन धोलियै, नहेलियै, कपड़ा धोलियै। तयके बाद पूजा पाठ भ गेल तयके बाद आब खेनाइ पिनाइ खा क चैन।
अच्छा।
आब एके बेर साँझे में काम धंधा शुरू।
आब अभी स आराम करब ने।
हं।
हँ हमरा देखियौ अभी कहाँ भेलेय ऐ। एक बाल्टीन कपड़ा छय बोरले। बौआ के अभी जगल ये हौउवे सुतलय।
जाबे सुतल य ताबे आब काम कम्प्लीट क लियऽ।
हँ -हँ हैये अभी ओकरे सुतेलियए ये। खाना सबटा बनि गेलय बर्तन मजलये ऐ घर और बहारि लेलियै खाली घरमे कनि पोछा मारबय और हइया कपड़ा धोबय आ नहेबय।
एंह एंह मौसम आय ठंडे छय।
हँ -हँ- हँ इम्हरो।।
हवा आय तेज छैय। कहियो हवे रहय छैय खूब त कहियो खूब गर्मीये रहय।
हँ पर आइ निक किये नय बेसी गर्मी हे नय बेसी अथी।
धूप छलय सुबहमे खूब तेज लेकिन आब कनि ठीक पर ऐलय ऐ आब कनि हवा चल लय।
चलू नीके अय न ऐहने मौसम रहय छैय त नीक लगय छैय।
नय त बाप
अय मौसममे कतौ जाय यो मे नीक लागत।
हँ- हँ।
और मौसम सभमे नय नीक लगैत रहै छैय जाइत।
नहि त ठण्डियो से लोक परेशान एने गर्मियो से परेशान।
हँ उ भगवानोके नय चैन रहय दय जाइ छैय।
ह। तैयो कनि गर्मीसे ठण्डीसे नीके गर्मी आब त गर्मी कनि तैयो हमरा बर्दाश्त होइयै त बुझै छियै कनी ठीक छैय ठण्डीमे त और उठै के बिस्तर पर स निकलयके मोने नै करैत रहय छैय।
आ हमरा ने ठण्ढीए नीक गर्मी नय नीक लागत। गर्मी मे इ त एगो हैया आब छोट धिया पुता लऽ क गर्मी लैन कटल बेना हौकैंत रहियो हौकैंत रहियो।
हँ से त भइए जाइ छैय।
हँ आ कतौ जा नय सकै छी आ गेलु त रौदामे एकदम मोन परेशान।
हम्म।
आ बेसी आ ठण्डियो नै हमरा कथीके मौसम नीक लगत फरवरीके।
हँ, मार्च फरवरी औरके नै जादा गर्मी नै जादा ठंडी, नीक रहे छै।
हुं
ऊं -ऊं, अप्रीलो तक ठीक रहै छै। फेर अप्रील बला
लतामके गाछमे देखयौ कते‌ लताम फड़ल छै।
अय बेर हमर लताम नय छै। हमरा बड लताम छलै। हमरा अपने धक करै छलै ए पथि- चाइर पथिया एकटा गाछ तर गिरल। लेकिन घर बनलै ने तऽ कैट गेलै आब सभ आब उपैट गेल छै। एकेटा गाछ छै, ओहो मे कनी मनी फड़ै छै।
अच्छा पर एगो तैँ बेसी फड़त न तऽ नै नीक लागत खायमे। वहए आ कम रहत तऽ फेर ख खाय मे नीक लागत। हँ, तऽ नीक लागे छनि। हूं आर के तऽ अपने गाछ छै या। बड्ड फड़ै छै ।
छलै गाछ तऽ गाछ तब खड़ो होइ लए नय जाइ छलियै। खेनाइ तऽ दूरके बात छै। दूरे से मुँहक लगतै। नै खाइ जैब अभी जे नय छै तऽ अभी आब लताम खायके लोकके मोन होइ छै।
हँ, आ बजार
अभी एहि टाइमके न, एहि टाइमके लताम ओतेक बढ़िआँ नय लागत खायमे। कए ब तऽ पाइन रहै छै न। बढ़ियाँ नै रहै छै। ओइ टाइम के जे ल ताम रहै छै एतेक नीक रहत खायमे, टेस्ट बहुते नीक रहै छै।
मीठ्ठ छै एकदम। आब इ कनि पानिसुर्रा लगय छै।
हँ नय नीक। आब इ ओते अथियो नै रहत, जादा सड़ले रहै छै। पनि पर। हुम्म, बड्ड रहै छै।
हँ एम्हर तऽ बहुते कुछ के गाछ छै।
बौआके नाम कि ऐ?
एगोके नाम है कार्तिक एगोके नाम है ऋतिक।
ऋतिक
हुम्म
हुम्म नीक यऽ। हमर बुच्ची के नाम ऐ काव्या। और बौआ के सूरज।
नाम ऐ काव्या, सूरज। हम सब रखितियैइ रितिक नाम बड का बौआके ऋतिक, कार्तिक और बड़का बौआके माँ राखि देलखिन तिकना आ छोटकाके राखि देलकै ऋतिक। त हमसभ ऋतिक नै कहै छियै। हम सभ अभिमन्यु कहै छियै।
हुं -हुं, हमहु बौआके हम नाम रखने छलियै आदित्य। और पप्पा छथिन न त ओ नाम तकेलखिन त ओकर नाम सूरज उतरलै।
हँ हमरो आरके त उहे नाम मतलब अथीसँ पंडीजीसँ
हँं- अं
अथी करबाक हं- हं
त एस से निकललै त एस से त स से स से निकललै त सूरजे रहि गेलै सूर्य से निकलल छलै सूर्य वंश। त मतलब सूर्य सँ जे ई नाम सूर्य भगवान कहै छै ओतेकमे जे नाम राखि सकी। त हम कहलिअ आदित राखब। त पप्पा कहलकै नै सूरज रह दिऔ त सूरजे रहि गेलै।
नै त नाम त बड़ सुन्दर छै सूरज।
हुं बुच्ची के कंचन नाम उतरल छलैअ। आओर ओकर पापा राखि देलकै काव्या कहलक ओहो। कए से रहतै ओहो कए से रहतै एत र कविए नाम रहतै कवीए नाम रहिेए गेलै।
नै कावियो नाम बड़ सुन्दर छै।
हुं।
हँ। हमरो कालि बड़का बौआ चोट लगा लेलकै ने पैर मे त आइए सं। साँझ मे जेबै ओत गैल छलै ओ ओत कथी दन कोचिंग पढ़ै लेए हँ। । ओत जे सीढ़ी पर सं उतर लगलै ने त लगा पीछा से कोनो बच्चा धक्का देलकै कि अपने गिर गेलै जादातर अपने। त ओ गिरल ओकरा चलै के ढंग नै छै त गिर गेलै होतै। हँ त छोटका पैंट छलै पेरहने से पैरमे ठेहुना मे चोट लागि गेलै बहुते। ।
हं हमरो बेटी आएल छलै स्कुलसे अहिना अंगुरी फोरिके।
हँ अच्छा।
हं हं हं मास्टर अथी हैंड प्लास्ट लगा देने। छलै आ भेज देने।
हुं अच्छा आ हमरा त। से नै एलै खूब चिचियाइते चिचियाइते एम्हर छोटको कनै छलै। कहलियै जा कथी भ गेलै खूब डर सं त पहिले हदास उड़ि गेल जे कथी भ गेलै। दौड़ क ओकरा सुता देलिअइ पलंगरी पर आ दौड़ क भगलियै त देखै छी ठेहुना पर त खुब छरछर बहैत। आ मम्मी मम्मी करैत आबैत।
नै हमर त कनै नै डरसं नै कनय की से कह कहबै जे। कह कानिक के जाएब त कहतै तू दौड़ा दौड़ी करैत हेबी स्कुल मे खेलैत हेबी। तें गिरलेहें तै दुआरे अपन चुपेचाप चोट लागि गेल पैर में हम गि। की कहबै ठेस लागि गेल हं एक बेर त हाथ तोरिके आबि गेल छलै।
जा के।
स्कुले से हँ अँ। हँ सेहो अ एलै त नै कानै हाथ टुटि गेल गिरके हाथ। तोरि लेने और पहिले भेजलकै सूरज के। फेर जे मम्मी के कही ग तब एलै अंगना कहै ले से कबिया के हाथ मे चोट लागि गेल छै। ध के त कहलिअइ भेजही ग चोट लागल छै तऽ एले त की। जे है से नै चोट लागि गेल हन कनीकबे ठीक भ जाएत देखै छीही एकोरती दुखााय। अच्छा तऽ हं दुखाइया देखै छी हाथ फुलल जाय हय फूलल जाइ हय। मोनमे सक भगल किछु नहि हाथ टुटि गेल छै एकऽ। तब आब फेर आब की करू तब फेर उठा फुटा के लगलो हँ फेरोते मधुबनी लग गेलियै। तऽ फेर् एक्सरे तेक्सरे भेलै तऽ फे। टूटले छलै सरकार। कखनो मास्टर ओ त ध्यान नहि ने दै छै।
अहँँ बिलकुल।
एहि दुआरे कतबो कहबै तैयो ने ध्याने नहि दै छै, खेलय कूदयमे आब भऽ गेलै। सुनबे ने करै छै हँ कतबो रोज जेतै तऽ रोज समझा केे भेजबै हे दौड़िहे नहि खेलिहे नहि ओ बैठ के खेलिहें। आ इसकुल मे मैर खेल वला रहै छै कैरम बोर्ड, लूडो ई सब मैर रहै छै तब एकरा से जाइत खेलै ला कबड्डी तऽ दौड़ा दौ ड़ी कुदकब खुदका हँ आ रोज चोट लगाके
करै छै अथि ले साइकिल ले बच्चा नहि चलबैये छोटका साइकिल। ओ छोटका बौआ के छै गुड़केै वला हुं तऽ उएह जे मतलब अपन बेटाके छौ हमरो चाही।
उंह।
तऽ डर से नहि दै छियई जे कतहु फेर गिर तिर जेतै, चोट तोट लगा लेतै।
हमहुँ किनलियै इएह बीचमे, फरवरीमे बौआके बर्थडे छलै, तऽ कहै छलै हमरा गिफ्ट में दिहे साइकिल। ल त पच्चीस सौ मे कीन देबलियै छोटकावला। अनलियै आ ओ बड़की चलबै छै आ ई डरसँ भिरबे नहि करै छै।
इएह तऽ हो जाइ छै।
नहि के नहि किनहु भिड़े हे साइकिल मे डरसँ।
डर होइत हेतै जे गिर जायब।
हँ, हं बड डर होइ छै गिरैके।
चलू कोनो ने बुच्चीये से।
एते एते कत
हँ ओ तऽ सीख गेल छै ओ चलबै हे बढ़िआं आ ई ई डरे भिरबे नहि करै छै जे हम गिर जायब। आ भरि दिन देखबे खेल के ओतऽ पैर हाथ ओतए चिरने रहतै ओते चिरने रहते ओते फोड़ने रहते ओहि मे नै डर होइ छै लेकिन ओ साइकिल जे भिड़ते से रा ततेक डर होइ छै। जे बीचमे खरीदा के एलै ताहि बीचमे खूब चलबै छलै बड़ नीक। चलबैते चलबैते एक बेर गिर गेलै ने जोर से ओकरा एतेक डर पैसि गेलै जे देखके भीड़बे ने करै हे किनहु।
अच्छा कोनो नहि, कनि धीरे धीरे जब बूझय लगतै तऽ
हँ कनी ई छै साइकिल छै ने से कनी पैघ छै ओकरा अपना हिसाबसँ। एहि दुआरे ओकरा डर भऽ जाइ छै। नहि चलबऽ चाहै छै ऐ दुआरे। कनि कनि और पैघ हेतै तब।
कि कहले आब अभी नै किनलियै तऽ नहिए किनहीन। खाना तऽ बनले करैला के भरुआ दालि, भात, रोटी, अल्लूके भुजिया। और तिलौड़ी भुजलियै। हुं हुं हुं आहाँ के उ एकेटा ओ खेतै, ओहो मे एते नक कटौन छैय से की कहू।
ह ह
हँ तैय मे अभी पेर फुइट गेलै तऽ अथी भऽ गेलै
हँ दुलारू हँ बच्चा के तऽ इहे छै दुलारू
एकदम आब इसकुल से एतै तऽ ओकरा इसकुल मे नैय दुखतै घर
घर पर आबैत देरी ह आब लगल हेै चोट पैर मे आ तऽ आ खइयो खइबो करतै त कहतै आब खुआ
हँ-हँ-हँ ठीके कहलियै हू बड परेशान आ जब ई चोट जगलै साँझ मे तऽ अपने फोन के फोन के लियै जे एना-एना बात बौआ चोट लगा लेलकै दवाय लऽ लेबै तऽ डिटोल-टिटोल तात लगा देलियै